हेलो नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार कहि म गामात किछु बुजुर्ग लोकके एकटा बहुत रोजज को रावना जंगल डाकू कहानी सुनाउ
सच कहैत छह तखन तऽ पूरा कहानी विस्तारत सुनाउ हमरो एहन रहस्यमय कथा सुनबाक बहुत शौक अछि
ह बहुत साल पहिले हमर इलाका घनघोर जल बन मे एकटा खूंखार डाकू रहैत छल जेकर नाम सुनिते लोकल मन मे डर समजायल छै
ओ डाकू आखिर कोन कारणसँ एतय प्रसिद्ध भेल
हँ
छल आ लोक ओकर एतेक भयभीत कीए रहैत छल
कहल जाइत अछि जे ओ रातिक आांग्रमे जंगल भाट्त जाइवाला यात्री भाटा के रोकि कऽ हुनकर सामान लुटि लैत छल
ई तऽ बहुत खराब बात भेल कि कोनो व्यक्ति ओकरा पकड़ाबक प्रयास नहि कयने छल
बहुत लोको प्रयास केलक मुदा जंगल ए तक पेड़ आऔर जटिल जल के डाकू हर बेर बची कऽ भागि जाइत छल
तखन तऽ ओ बहुत चालक व्यक्ति रहल होयत जे पुलिस आ गामक लोकसभकँ चकमा दैत रहल
हँ ओ ज्ंगलक प्रत्येक पाठ नदी पहाड़ आ गुफा जानकारी रहैत छल कि ओकर कोनो दल सेहो छल अथवा ओ अकेला ई सभ कागज करैत छल
सुनल जाइत अछि जे ओकर संग किछु आओर साथी सब सोहे रहल छल जे ओकर आदेश मानैत छल
तखन तऽ जंगल मे जाय लोक सब ले बहुत जोखिम बात रहल होयत
बिलकुल साँझ पैड़ीतै लोकस जंगललक बाट छेड़ी दोसर लम्बा बाट पकड़ि लैत छल
फेर एक दिन भेर कहानी आगे बढ़ाउ ठ
एक दिन एकटा गरीब लकड़हराा जङंगलस गुजरि रहल छल आ अचानक डाकूक दल ओकरा घेरी लेल तिलफ
बेचारा लकड़हरा त बड्ड डराल गेल होइत
हँ मुद्दा ओ बहुत साहसी छल आ शान्तिपूर्वक डाकूसँ बात करय लागल
फिर डाकू ओकरा सङखी व्यवहार केलक
लकड़हारा ईमानदारी दिखाएक कर डाकूस प्रभावित हो गल आ ओकर किछु सामान नहि लेल
ई त आ आशा सँ मुक्त बात अछि इ डाकु दयालु सेहो भऽ सक तऽ छै
लक्कड़हरा डाकूस कहलकै जे गलत बात छोड़ि देलासँ जीवन बेहतर भऽ सकैत अछि ह
की डाकू तोहर बात पर ध्यान देलक
पहिने तऽ ओ हँसि देलल मुदा बादाम बादमे ओहि सब सबपर सोचय लागल
फेर ओखल जीवनमे कोन परिवर्तन आय
बिलकुल ओहि दिनक बाद डाकूके मनमे धीरे धीरे परिवर्तन आबयल लागल
फिर ओकर जीवन मे कोन परिवर्तन आय
ओ लूटपाट कम कर देलक आ अपन जीवनक बारेमे गम्भीरतासँ विचार करय लागल
जंगलक दोसरा लोक लोक सब भके की एहि परिवर्तन जानकारी भेल
आरम्भे ककरो विश्वास नहि भेल मुद्दा बादामे लोकसभ ओकरे व्यवहारमे बदलाव देखय लागल
पेड़ की ओर पुलिस सब सामने आत्मस्मान एक अलग
हँ किछु समय बाद ओ स्वयं शहर जा कर अधिकारी सभक सामने आत्मसमर्पण र्पण करि देलक
ई तऽ बहुत साहसक काज भेल कारण अपन गलती स्वीकार करव आसान नहि होइत अछि
आधिकारिक सभ सोहे ओकर बदलल स्वभाव देख आश्चर्यमे पड़ि गेल छेल
तखन ओकरा कोन दण्ड भेटल
कानून अनुसार दण्ड तऽ भेटल मुद्दा ओकर सा सुधारक प्रयासके सेहो महत्व देल गेल
ह तखन ओकर हँ जैसल बाहर आबि कऽ ओ की करय लाग गल
ई तऽ वास्तवके प्रेरणादायक परिवर्तन कहल जा सकैत अछि हँ ओ युवक कऽ संगे मेहनत ईमानदारी आ सही मार्ग पर चलबाक सन्देश दैत छल
तखन जंगलक लोक सब डर सह समाप्त भगेल हय
बिलकुल जे जंगल पहिने भयक प्रतीक हो छल ओ बादमे शान्त आ सुरक्षित स्थान बनि गेल ल
सही कहानीसँ ई शिक्षा भेटैत अछि जे कोनो व्यक्ति अपन गलती सुधारी सकैत अछि
उंह तोहार ई कहानी सुनी हमारा बहुत नीक लागल आ एकटा महत्वपूर्ण शिक्षा सेहो भेटल
हमरा खुशी अछि जे तोरा ई कहानी पसन्द आयल कारण इहे कथा जीवनमे सकारखक भेदा करैत अछि
आब जखन हम जङ्गलक नाम सुनब तखन एहि डाकूक बदलल जीवनक कहानी अवश्य मोन पड़ पड़त
हँ मित्र ई कहानी सदी खन याद राखब योग अछि करक कि गलत बात छोड़ी सही मार्ग अपना प्रेरणा दैत अछि
जेलसँ मुक्त भेलाक बाद डाकू अपन पुरान जीवनक गलती सुधारैके सुधरबाक प्रयास करय लागल
ई गायम लोक सब ओकरा फेर रस अपन भी शिकार कयल छै
आरम्भे लोक सभक विश्वास नहि भेल मुद्दा धीरे धीरे सभके ओकर बदलाव देखल
हँ आब लो अपन समय कऽ कोना बिताय लागल
ओ प्रतिदिन मेहनत करैत छल आ गरीब लोकसभक सहायता करबाक प्रयास करैत छल
ई सुनीक लागैत अछि जे ओक जीवन पूर्ण रूपस बदलि गेल छै
हँ आब ओ कोनो गलत काजक बारेमे सोच उचबा नहि करैत छल
जंगल मे रहमी हेथ लोक सबक प्रतिक्रिया की छै
सभ लोक खुशी छल जे आब जङ्गलमे शा शान्ततिओ सुरक्षा वापस आबि गेल अछि
की ओ कखनो अपन पुरान दिन चर्चा करैत छै
हँ मुद्दा ओ चर्चा केवल एहि लेल करैथि छल जहाइस दोसर लोक गलती शिक्षा लऽ सकत
ई तो बहुत नीक बात ह
ओ विद्यालय
जा कर बच्चा सभ के ईमानदारी क महत्व सेहो बुझाबैत छल
बच्चा सब जरूर ओ कर बाद ध्यान स सुनइत हेत
बिलकुल कारण ओ अपने जीवनक सच्चा अनुभव सब साझा करैत छल
एकदिन जङ्ल में एक ईश्वर समान उत्पन्न भेल कहि नहि
इस बार किछु चोर जङ्ंगल मे आबी कब लोक सबके परेशान करय लागल
तखन पूर्व डाकू की कहलक
ओ गामक लोकसभक सङ्ग मिलिकर चोर सभक विरोध के ल आ पुलि के सूचना देलक
तखन तऽ ओ बास्त सब में समाज रक्षा बने के
हँ लोकसभ आब ओकर सम्मान करय लागत छल
ई कहानी बहुत पेज इच्छा भेटइत अछि
सही कहेलूँ खराब व्यक्ति सेहो अपन कर्म बदलि कर सम्मानित जीवन जी सकेत अछि
हमरा के पूरी कहानी बहुत रोचक आ पर्यधन दायक लागत
हमार विश्वास आछि जे एहि कहानी क शिक अच्छा हम सभ के सदिखन याद राख